हँ की हाल छै
ह ठीक ये नहि हैता धन्दा
अच्छा बीजी छी अखन
हँ थोड़ा बहुत
अच्छह आओर सब बताउ आओर सब कहू अमीषा फोन केने छलैन
हू की
इएह अथी मंगल एलाइ तऽ हम कहलिये पूजा नहि करैके ये तऽ हम केना मंगल करू हुनका तऽ छुत मंगल कऽ लिअ मंगल केलियना हम कहलिय हमरा नही पूजा करके गिर जायगा से दे रहे दे रहे दे रहे से अथी हमरो तऽ छुटका लागल हमहूँ केना करियै आ माॅं गैल छथिन कहादन बिड़ुआ हँ माॅं बिड़ुआ गेल छैथ ओहो एखन केल लेकिन ओ खेने नहि छथिन किछो देखियौ
ह आरो
हँ हम कहलियै कि नहि हम अगला बला क लेब जूस पिअब बना दै छिय अथी बनेलियै हन चिप्स छलै खराब होइत अथीवला अथीवला की कहै छी ओतय नइ आनिये छलियै पुणे से
हँ हँ हँ
अथीके पापड़ जे होइए
सबुदाना
सबुरदाना वाला हॅं सेहे पापड़ वाला चिपस छलै आ बौआ दूटा खा लेलकै ह एकटा आओर बचलै हन कहलियो ओ पापा के छै तैयो ओहिमे से तोड़ के खेने जा रहे पहिले कहलके नहि खाएगा पापा का है
हूं दे दो दे दो
हँ होत छै कहलिए सजमन ओतय कते सुन्दर छलैए यै एतऽ जे आनलियै से देखियो एत नहि सी
फ्रिज मे राखलके तेँ
जिमेंदार छैलै की आब कहलखिन मम्मा जूस देऽ दियौ जूस ओकरा लए बनबै छियै दूटा खा लेलकै ओ सबुरदाना वाला पापा कापा हँ दूटा खेलके ओ आब ओकरा तोड़िकऽ धने जा रहै पापा का है
आब सुभम बला भुला गेलै बाय खस पड़ै छै से आ सुबह बला लागै छै ब हूँ घर गेलै ने बुला गेलै ओमे
हू नीक भेल कनि चॉकलट तऽ नहि बोल बोल खाइय
आई ऑफिसियली हमर जन्मदिन छै ने
अच्छा हई
हाँ हाँ
तब की सब हेतैै आई तब तऽ भेटत पाई
पन्द्रह सौ पाई भेटय खर्च भऽ जाइ छैे कोनो साइड से मिलै छै ने
ह्म्म्म ओ तऽ की करबै मना दियौ केक लआउ
हाँ यह सुखपाल सिंह लतै छे
अच्छा तऽ पाइ भेटत ना
हमरा हाथमे थोड़े मिलतै ओ खर्चा हेतै ने
नीचा वाला पानि जे छलै जे अधाई क लेल पान लिया छले से पानि जे लऽ आयल रहै, नीच्चाँ।
हाँ
से टैंक पाइन लै छै केओ पुछलियै
लेतै दोसर से बात भेलै कयलेल
ओ टाइम कहलकै हमर अइ
नहि मालुम हमरा नहि ओहि ओ नहि उ गेस्ट हाउस से एल छले है
हूम्म
हाँ
ई बाहर किया छोड़ि कऽ चलि गेलै कहैे यै हमर अइ
नहि तू ठाकुरमर जे भई औ बुआ
आ ओ आदमी दू सौ रुपैयो मंगलकै हन
हाँ पिछिला पानी के ने
हाँ से कहल कई दू सौ रुपैया दू सौ अढ़ाई सौ य अढ़ाई सौ दू सौ नहि अढ़ाई सौ पन्द्रह दिन पहिनेेन लेले छलै नै
हाँ हाँ
रुपैया कहलक हन कहि देबयै
कहि कै दैछियै
हमरा कहै छल कि कि पानी का पैसा न होता बोले कितना है अढ़ाई सौ रुपा है आप लेके दे दीजेगा ठीक है देदेंगे
कहक छै एना के ओर पानी कटिन्यू क दियौ तहन
कहलियै तऽ देखियौ, आब काल्हि बतेत हमरा। फेर पन्द्रह दिनक छुट्टी जे भऽ गेलै ने, तहि दुआरे। बइस के पी बइस जाउ एक जगह आ पिउ कद्दू अगरे भी बन ल छै ह चावल बनि गैल दाल बनि गैल
के
चावल दाल भ गेल कद्दू चढ़ल यै की बनत कनि पेट हल्का लगाय ने आब
के
ईसभ जे खाइ छी, से हल्का-हल्का।
कहा कछ
बौआ गिरै छै। की यै सारा घोर के गिल क आबैत छै। ए तऽ कपड़ा सबटा हाथे धै
किया खाना की चीज हेते
कद्दू अथि सजमैन अदउरी भुजिया बुजियआ की अलू के
उ ठण्डा जाइ छै।
हँ नहि नीक लागै छै ठंडा मेन सब्जी नइ न अछि अपना सब ओ दिनर से एलियै से इमहरे उमहरे मे लागल छी कहाँ सबजी एलै
हमर टाइस एखन तक मिललै ह ने किया
हमले क कहियौ ने कनि एत ओहने से अपनो नम्बर पे कहियए आ माँओ के नम्बर पे कहियौ आब त शायद अमिशे जुरबे करत कहलक हन भायजी आबैत छथिन तऽ फोन करबैन केना कि भइजी एथिन त फोन कर
कहलहु के कहलकै ओकरा
अहाँ भेजने छलियै
तो कहाँ जो अथि केलके तब त बम्मा कहते हेतै
अम्मा कहने छै। हँ अप्पा एले न अम्मा क
हँ ह
से ठगाइवला नहि न छै। हम कहलियै नहि ठगाइव से भाइजी आबै छथिन त हमहूँ एड भ जैव फेर बौआ से बात भेला ब ठीक ह ह
की कहै छलै
कछु ने बौआ कहै छती हँ ह
हू
हू सभटा अहाँके खेने जाइया बुझलियै लू पापा खालू अपना मुहमे धअ लै छै बहुत चला के लो पापा खा लू अपना मुँहमे हँअ
रात नू जगलस छलै हन हम उठलियौ राइत म हम उठलियो बथरूम जै लेल देखैय छियै एकरा टुकुर टुकुर ताकैत बबुआइ जाइत हैत ह हँ पापा दौड़ के आइब गेलै
हँ ओह तऽ कहली करलके ममा पास सुतब फेर अहाँके पास भोर मे देखलियै हमू तऽ जागले रहियै तखन
लगेने छियै बाल्टी लगेने छियै कोइ आवाज नहि तहन हम उठलियै जा के देखलियै त पानि लागल छलै आइ छिपकली नय न एले यै छिपकिली आइ नय न एले
नहि एखन तक तऽ नहि देखलहुन छिपकली के बौआ तऽ कहै छलय कि चिकली लो हँ छिकली
पा अन्दर भाइग गेल ह यौ एसी के अन्दर कहैया भाइग गेल
ह
कहैया एसी यो तऽ बड़ा सुन्दर अन इहां तऽ तऽ छै न पन्द्रहे सौ के बड़ा सुन्दर सुट दै छै पूरा पे काज कैल सिल्क चण्डीगढ़मे
ह्म
आयल अहाँके
कथी
पाई
के एलै य
पाई एल
कोन पाइ नै नै कहां एलैया
ओहने तऽ हम एगो कुर्ती सूट मंगा लेतौं
पूरा ओमे काज कयल छै खूब सुन्दर सुट लगैत
ह
ह
ठीके
आँ
ठीक छै
ह
अहां बाजह
कि कहुं न ग्यारह दस भऽ गेल हमहूँ तऽ नहा धोआ लेलियै सभ भऽ गेलै काज कपड़ा सभ धोआ गेलै एगो चावल हैया बनै छै
ह
आर की करू सब्जी लौ आउ आइ ह भैया सब्जी सब ल एथिन
ठीक छै काटू कटै छि
ठीक अछि
ठीकी य
हू